नमस्कार
नमस्कार सुनाह सुरी अहन काम जंगली् जीव रबली दूध घुलल अछि। ओकर बारे मे बहुत चर्चा सुुनैत छी कि आब नाम पता यै ह बतायम?
ई फैक्ट्री हमरा इलाका गौरव बनि गेल। अछि कारण एकरा कारण बहुत लोगे रोजगार भेल। अछि और राँची सब आगा किसान सब के आदमी
अछी
पहिने हमर ई बता जे ई भेल घोरबा कऽ विचार केना आयल आ छल आखिर लोक सब एकर इस्तेमाल केलक।
सही कहलू दोस्त। गाममे किछु जागरूता लोक बाहर डेयरी व्यवस्था सब मिली के सोचल जे दूध उत्पादन करी एकटा आधुनिक फैक्टरी बनाय जावल।
एकदम सही कहलथ मित्र
एकदम तखन ई तऽ निर्णय बहुत दूरदर्शी रहल। होयत कारण गाम के रोजगार अवसर कम रहैत अछि।
तखन एतय ई निर्माण बहुत दूरदर्शी रहत-होयत-करत मामले रोजगारक अवसर कम रहैत अछि।
गामक किछु जागरूक लोक आ डेयरी व्यवसायी सब मिली सब आदमी सोचलक जे दूध उत्पादक बढ़ि रहल अछि जे एकट्ता आधुनिक फैक्ट्ररी बनायल जाइ।
बिलकुल सही कहलऊ। बिलकुल एहि फैक्टरी मूल्स उद्देश्य किसान सेवा उचित दाम पर दूध कीनब आ गुणवत्ता डेयरी उत् पाद तैयार करब छल।
फैक्ट्री शुरू भऽ गेल, बस पाइने लोक हमसबक प्रतिक्रिया केहन छल।
किछु लोक उत्साहित छला मुदा किछु लौकिक संग शंका छै जे, ई योजना सफल होयत की नहि।
फेर फैक्ट्री निर्माणक प्रक्रिया केना शुरू भेल।
जमीन चाय भेल मशीन मंगौलौ गेल विशेषज्ञ सब आय लौ और धीरे-धीरे पूरा भवन तैयार भेल।
सही केनियों। कि स्थानीय लोक सबके निर्माण कार्य मे सेहो रोजगार भेटै।
हं बहुत मजदूर राजमिस्त्री अ ओयमे कारीगर और सब के काम भेटल, और ईंटा-भटा काम भेटल।
जरूर एकदम सही कहलौ, फैक्ट्री चालू भेला प पहिल दुनिया के माहौल केहन छल।
माहौल सही छल। ऐं बहुत उत्साह जेकाँ वातावरण छल, लोक स सब मिठाई बाँटली और खुशी मनाली।
अच्छा किसान सब दूध केना जमा करैत छथि।
उंह ए सबरे-सबरे साम-गाम गाम से दूध संग्रह केन्द्र पर दूध जमा एकल जाइत अछि।
की दुध गुणवत्ता जाँच सेहो होइत अछि।
हाँ फेट प्रतिशत एस एन एफ अओर स्वधता जाँच बहुत ध्यानसँ एकल जाइत अछि।
जखन दूध खराब भेटैत अछि, तखन की होइत अछि।
तखन ओ दूध आसंकृत एकल ओर अछि। ओ और किसाने कारण बुझायत जाइत अछि।
ई प्रक्रिया सुनये लागत अछि छैय जे फैक्ट्री गुर्वत्ता पर बहुत ध्यान दैत अछि।
सही कहलहुँ। बिलकुल ग्राहक विश्वास बने राखब। लए ई आवश्यक अछि।
फैक्ट्री मे दुध से कोन- कोन वस्तु बनाओल जायत अछि।
दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन और मिठाइ। सब सेहो तैयार होइत अछि।
हाँ- हाँ - हाँ। अह- आ मशीन आ परिशिक्षित कर्मचारी सब, बहुत सावधानी काज करे छथि।
कर्मचारी सबके प्रशिक्षण सेहो देल जाइत अछि।
निश्चित रूपसँ नियमित परिशिक्षण कार्यमकार आयोजित होइत अछि।
जरूर महिला सबके सेहो रोजगार भेटल अछि।
हाँ बहुत महिला पैकेजिंग और गुणवत्ता निरन्र त्तर विभाग कार्यत अछि।
ई तऽ महिला सशक्तिकरण नीक उदहारण भेल।
हाँ- हाँ ई तो सही कहलहुँ। गामक बहुत परिवारक जीवन स्तर सुधरले अछि।
किसान सबके भुगतन समय पर भेटैत अछि।
हाँ अधिकांश भुगतान बैंक खाता में समय भेजल जाइत अछि।
ई एकदम विचारधार बात सही कहलहुँ, एहि कारण लोकक भरोसा बढ़ल अवेत।
बिलकुल पारदर्शिता साॅ सफालता बहुत कारण अछि। फैक्ट्री स्वस्थ्य कोन व्यवस्था अछि। प्रतिदिन मशीन साफ एक अलग जाइत अछि।
ई तो। बहुत बढ़िआँ बतयली। दूध फैक्ट्री के बारे में कहिए। ई सरकारी निरीक्षण सेहो होइत अछि।
हँ -हँ समय- समय परप निश्चित एकल जाइत अछि बच्चा सब नहि फैक्ट्री देखबाक लेल उत्साहित रहैत अछि।
स्कुलक क्षेत्रसँ शै्षणिक भ्रमण पर सेहो आबेैत छथि।
पर्यावरण सुरक्षा लेल, ई कदम उठायल गेल अछि।
सही कहलहु हे अवशिष्ट प्रबधन आ पानिक संरच ना पर विशेष ध्यान देल जायइत अछि।
अवशेष प्रावधान आ। पानीक संरक्षण पर विशेष ध्यान देल जायत। ताकि बिजली कटबाक स्थिति। ई में व्यवस्था छै, जेनरेटरल आ बैंक। बैकअप सिस्टमसँधिक तैयार रहैत अछि।
जरूर एक सही कहलू। तह तऽ दुधा खराब न होइ। एक बिल्कुल उपाय अछी।
गोल्ड स्टोरज और फ्रिज सिस्टम। उपयोग एकल जाइत अछि।
की फैक्ट्रक उत्पाद दूर-दूर दरह भहुजल जानैत अछि।
हँ आब आसपास जिला और। सड़क सामने आपूर्ति होइत अछि।
ग्राहक सभक प्रति की। केन घटैत अछि, अधिकांश ग्राहक स्वाद गुणवत्ता। स सन्तुष्ट छथिन प भविष्य योजना की अछि।
अधिकांश। ग्राहक। स्वस्थ। आ गुणवत्ता। स सन्तुष्ट छथि‌‌। फैक्ट्री विशेष योजना की छथि।
बाद छन्द बहिव आ। ल उत्पाद लॉन्च करबाक योजना अछि। किसान सबके प्रशिक्षण देल जाइत अछि।
किसान सब के परीक्षण देल जाइत अछि।
हँ पशुपालन आ दूध उत्पादन बढ़बाक। प्रशिक्षण देल जाइत अछि।
एहि कारण दूध उत्पाद सेहो बढ़ल जे होयत।
बिलकुल मित्र एकदम सही कहलहुत तऽ। आधुनिक तकनीक अपन कल जा रहल छी। युवा सब डेरी व्यवसाय। प्रति आकर्षित भेल छथि।
मित्र त थोड़ा धीरे छथि। आधुनिक तकनीक। अपना गोल जा रहैत, थोड़ा धीरे छति। आधुनिक-आधुनिक थोड़ा धीरे चत क युवा सब डेयरी व्यवस्था। प्रति असक्रित भेल छथि।
कोरोना कालमे एकसी केना काज केलऽ।
काज करैला डाइभर अछि, डाइभर मोर खोड़ा।
कठिन परिस्थित। परिस्थि छेल मुदा आवश्यक सेवा मुनमे बसेल छल। सानआद रहल।
हम हँ हम। रोज बहुत युवा एहि क्षेत्र भविष्य। देख छथि। कोरोना कामले फैक्ट्री केना काज कर रहय। कठिन परिस्थिति छल। मुदा आवश्यक सेवा मानि लचना जारी रहल। कर्मचारीसभ सुरक्षाके निश्चित हे गेल समझुलू?
जांचक वेवस्था केल गेल। गर्व महसूस होइत अछी, हमरा सेहो खुशी होइ अछि जे अपन क्षेत्र प्रगति क रहल अछि बहुत ऊँचो अछि ठीक अहाँकऽ विचार मे फैक्ट्री समनते उपलब्धि कीये
ता बात सुनेली एँ ओहि गांव मे एगो अपरना हाई स्कूल खोली जैसी जैसे हमर मित्र ऐ कंपुटर भाषा अउ शिक्षित अछि। अका बिचारे फैक्ट्ररी सबके बे उपलब्ध अछि। ओकर भाय ओ उपलब्ध अछि। किसान कर्मचारी आ ग्राहक सबके विश्वास जीवैत अछि।
अहाँ सहि कहलहुं। उहां ओकर नौकरी गंवा एक अपरनामा नामक इस्कूल हँ नया अवस्थित, नया एक रोहित नामक छात्र कम्प्यूटर पढ़ाइ समझुलू?
मुदा मेहनत और ईमानदारी समाधान भेटैत जायत होय्त बिल्कुल टीम वर्क सफलता अधार अछि। हमरो इच्छा अछि जे एक दिन फैक्टरी देखे जाय।